नमस्कार तऽ समाचार सब नीक छै हूं ईहाॅं के त समाचार नीक छै, अहाँके त छै ने समाचार नी‌क छै
हँ हमूं सब नीक छै कहै छी अहाँके आवाज बहुत कम अबै छै?
आब आबै छै हेलो।
हँ आब ठीक अबै छै।
कहाई छि खाना उना खा लेने छि आहान के हान ईहाई लेल तक खाना उना खा खा लेले छी अहाँके कहै छीिय ने खाना उना खा ले छियै।
ंहू खा लेल छियै
की की खानामे खोलै छियै
हम खालइ छीै चावल, दाल, सब्जी
हँ बड़ा नीक चीज खयले छी अहाँके तऽ।
चल ह अहाँके की खलियए।
इहाँके देखनि दाल भात अचार रोटी चिकन मटन न आर आन टा इएहे सब कैले छी।
चलिय अहाँके त बहुत नीक खाना खलियैए।
ह्म नीक खाना खयबे करै छी हम।
कली
आओर बतै छी ने अहाँके खाना पीना बनाबै अबै छै।
आबै छी बनाबै अहाँके आबै छी खाना बनाबै।
हू हमरो अबै छै।
खानामे की
हम तऽ बना ले छी चावल दालि सब्जी सब्जीमे हम हर तरहके सब्जी बना लेबै छी मीट मछली भी बना लेबै छी। अं्डा अं्डा भी बना लेल छै।
त बड़ा नीक नीक चीज बनाबैत छीऐ।
अहाँके बनाय होइ छै।
हू इहाँके आबै छै ने। दाल बना लेबै मछली बना लेबै छी अणडा बना लेबै छी ईस बना लेबै छीहाँके। ओ कहै छैी ने सुलम भेला क अहाँके आमके बागवानी छीियै। कोन कोनसँ आम फड़ल छियै।
हमर तऽ बहुत अनेक तरहके यहाँ फल छै।
कोन कोन नाम न पठा छी।
हँ बताबै छी ने फड़ै छी मालदह फड़ै छी दालमे फड़ै छी। ओर किसनभोग पड़ छै यह सब पड़ छै।
न काम करै छियै।
हँ। अहाँके आमके पौधा लगले छै।
हू लगइले छी न अहां। आम प ल ब छै छी लस्सीके लगेले छी कटहरके लगेले छी सहजनके लगेले छी आब कटे कहै छै नीम्बूके लगेले छियै। सेब के लग जाे छै। ठीके छै लगऽ जाइ छी। आमरूद छै।
चलियी अहाँ त भी बहुत नीक नीक पौधा लगै छै तऽ आमके सीजन चलै छै तऽ अहाँके आम खलै छै।
ह हहाँके आम खैले छी ने मालदे खैले छी किृशनभोग खैले छी जाारदाे खैले छी। बहुते किसमके अम ज फड़ै छै लेकिन ल ल ल पता छै हम त।
चलि आओर बतै छै लीची भी खाइ छी अहाँके।
हँ लीची भी खाइ छी बड़ी बड़का बड़का लीची होइ छै। चाइनीजके लीची होइ छै इके।
ह।
लेकिन फड़ै छै ओ तऽ बारह। नीक लागै छै।
हँ ई नीक त बहुत ही लागै छै ओ।
ह ओहिमे है ने बिआ रहबो करै। जादा बिआ नहि रहै छी लेकिन रहबो करै छी तऽ बड़ी छोट छोट बिआ रहै छै।
ह सही कहै छै अहाँके।
इह त पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छै। अहाँके बताबै पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छी।
हँ हमरो सभ पढ़ाइ नीकसँ चलै छै।
नीक चल के छैइ।
ह्म आओर बतै छी ने अहाँके किस टेक्शन पड़ै छै।
ई एत पढ़ै छी नबे कक्षा में। बताबै छी कोन
हँ हम ई कहीं छी हम तऽ बारवी में पढ़ाई छि।
अहाँ तऽ बड़ी बड़ा ए बहुते जल्दी एतना कक्षा मे चल गेले छियै नै। हम ते अहाँ से तीनगो पीछे छियै स्कूल।
ह्म्म।
हँ अरे मने बचपन छियै ने। बाह अथी बड़ नीक पढ़ाबैत छी। यै की करबै। जे से बड़े डायलॉग बोलै छी दिमाग मे भूसा की कथी हमर एगो डायलॉगबा कोई याद क के अहाँ के बताबै छी, उही हाँ। ए कौन डायलॉकबा छी अहाँ के याद हय कै।
हाँ हमरो यदी दिमाग मे भूस
अरे बड़ी, बड़ी महिना के बाद पता छिये, दू-चार दिन पहिले राति हम देख ले छी, जाय छियै एम रो घर मे से पहिले पढ़ाई आबै छिये ठीक छै तऽ घरमे से धऽ के निकाल के कहै छी चल पढ़े चलै छी। ई ल ओहि से ओकर हाथ कापै छै, अ
ह्म्म ई ते बात छैया।
बड़ी खतरनाक पड़ै छै, लेकिन आब से सोचै छी नै त बड़ी याद आबै छी, आ हँसियो पड़ै छी, आ अथी का हैथीये गे ना पहिला पेहला बात सोचती अ हसियो पड़े छी खूबे, हाँ ई ते बात छिये, ई ते बात छिये जथी कहै छी ने उ गाय खाय के। कहै छी खाय ए बेस उठाए छी। चाय पुछो आ ई अहाँ के बाबाजी छियै तऽ उ सब कुछो पुछ देबै छी, आबै छी पढ़ाए त। दे देबे छियै, उ उ लजाइ ने छै ऐसे ऐसे खाय मे। खा लेबै छी।
छुधर छियै नै?
छूदर नहि कहै छै लेकिन ओहिसे ओइ छुदरो होइ छै काहेकि आ एतवारोके छुट्टी न रखै छियै। की नै।
हाँ।
आ बहुत दिन मे मतलब थरथरा थरथरा के काज करै छी ने। सब चीज में थरथराइये के काज करै छी खा लेलौं। बेमारी छै कि किछो भेल छी। हां इ त बात अहां के सही काज करै छी, थथरथराइ छी।
और बताइ छी ने अहांके अहां लीची आम खाइ छी।
हुं एहि त लिची आम खाइ छी कटहल लीची खाइ छी आम खाइ छी आ सेब खाइ छियै निम्बू खाइ छियै मिर्ची खाइ छियै और होइके ने एहठिन खाइ छी जलेबी, गाछवला जलेबी।
हुं
हुं ओ त बड़ा नीक लागै छै बड़े नीक लागै छै, जितना कहैत छै सब उतना ओकर नाम बारे छै काहे जलेबी। करै छियै।
हु हां जलेबी ले क मतलब फड़ै छै ने टेंट आ गोल गोल।
हां ओकर जलेबी जैसन माने है छै न ओकर अथि रहै छै। जैसे जलेबी बनै छै ने त ओइसे लौकै छै त वइसे ओहो लौकै छै त ओइसे नाम ओकर पड़ गेल छै जलेबी फल।
हुं उं। ओ जलेबी ले फड़ै छियै एकदम।
हुं लेकिन खाय मे बड़ा नीक लागे छै किछो कह।
हुं खायमे त बहुत नीक लागै छै, पाकल छै ने त बहुत नीक लागै छै।
पा बड़ी नीक लागै छै, लेकिन काचमे हइ ने ओतने साफे लेप चुगा देबै छियै मने खाइ छियै तऽ दोसरे थूकि देबै छियै
हुं।
एना आर कहै छियै ने अहाँके मोटरसाइकिल आबै छै चलाबे?
हाँ हमरा के आबै छै चिलानी अहाँके अबै छै
हँ इहो के आबै छै छियै लेकिन मोटरसाइकिल हमरा पहिले नहि छियै साइकिलसँ काम चलाबै छियै ओहो दू लंघरिया हांकै छियै
हां अहांके त दू लेंगरिया छै हमर त एक लगरिओ नहि आबइ
आ लैका सब भी गिर जाइ छी तऽ ओकर मात पिता बोलै छी
अं-ह-हम बोलै तऽ छियै
लड़िका सबके ना ने बैठाबै छी काहेकि रिक्स रहै छै आ उपरसँ तऽ ए-ऐसे ऐसन दोस्तके ना बैठाबै छी जोन कलवार होइ छी काहेकि ओखनीके तऽ बाप महतारी कहै छी बूस ना घूमै छी आ कुछो ले कऽ गिर उर जाइ छी तऽ ओ सारा बात बोलै छी दोस करै की ने
हाँ
एगो छियै इमरोके छी रोहित
हाँ -ह
बहुत शरबी ओकर कारण लेकिन क्या करु हाँ ओ पता छियै खाली मांग मांग के खाइ छी एगो रुपया खर्च कर बैय तऽ बुझाइ छै ओकरा दुःख होइ छियै पैसा को खर्च कराबै छियै दिन भरि दोसराके रुपआ खर्च कराबै लागल रहै छियै मजाल छियै से एगो रुपआ खर्च कर देबै छी की उँ हूँ उ एको रुपैया न खर्च करै छियै-हह
हूँ आओर बतैय छी ने अहाँके बाल बच्चा सब नीक छियै हाँ
ई बात कहु कथि कहले छियै अहाँके बाल बच्चा सब नीक छै नहि नहि इएह के तऽ शादी ना भेल छी
ना ना अभी अभी तऽ कितना बीस साल तऽ भेल छियै एहिमे शादी कर लेबै तऽ कैसन हतै की नहि सही बात अहाँके हो गेल छै का
हमरो शादी ना भेल छै
बढ़ करै छी खूबे
हँ-हँ-हम तऽ बिना शादीके दूगो बाल बच्चा पैदा कऽ लै छियै
ई बिना शादीके कैसे करै छै
कऽ लेल छियै ओ सही हइ
अरे छोड़ै छियै ई सब बात कथि लै करै छियै नै कॉल करीह अच्छा
ठीक छी राखै छी
जल्दी रुपया दे देबैय कहै छी नै अहाँके कथि करै छी अभी
हम तऽ अभी गेम खेलै छी
वाह अहाँके तऽ बड़ा गेम गेम के शौख छै ने अहाँके
हाँ हमरा बहुत गेम खेलै छी
हूँ ऐसे लागतै छै ऐसे ऐसे गेम के शौकिन छीयै अहाँके न
हूँ
ए-ए कभी दोला पाती खेलै छी अहाँ के
हाँ दौला पांति तऽ हम खूब खेलै छी
हूँ बड़ा नीक लागै छै मने खेलै मे की सब कहै छी जानै छी अहाँ से बात लोक के बड़ा नीक लागै छीयै अहाँके माता पिताके फुआ फुफा के कहै छियै हमर तरफ से नमस्कार धन्यवाद ठीक छै रा- खाइ छै
ठीक ठीक छै राखै छी